हेलो हूँ काल छै सब ठीक छी अपन बतै छी
हमरो ठीक छी बताबे छी का करै छी
तब तब तऽ हम पढ़ै छी अभ तऽ अभी तऽ उठले बनी पढ़ै छी खाना उना खाय छै चावल दाल कढ़ी खाय छै फिर अब पढ़े छी विज्ञान उज्ञान पढ़े छी फिर पढ़े छी हँ फिर ओकरा बाद गणित पढ़ के हम सुते जाइ छि सुत सुतम सुत के उठै छि तऽ फेरो से पढ़ै छि हम फेर से पढ़ै छि तऽ ओकरा बाद ओकरा बाद दुकान जाय छी दुकान दुकान से फिरो दोकान के काम करै छी दुोकान के काम करै छी आ फेर आ ओकरा बाद कपड़ा लत्ता धोइ छी
आरो
घर के सामान उमान लाय छी फिर ओकरा बाद हँ घरके समान सान आ फेर शाम के शाम के घूमेै जाइ छी हँ घुमाइयो छी
खेलै छी का करे छी क्रिकेट न खेल पा पहिले याद छी कितना खेले छलीयै क्रिकेट हूँ संडे के तऽ हम तो हर संडे के चलै छी तू ने चलै छी
तऽ ए संडे के चलै छी तऽ हमरो बोल दियै छी तऽ हमहूँ चलै छी हँ केता बजे से जाइ छी तु
चलैय छी तीन चारि बजे चलै छी ओकर पहिले थोड़े चलैइ छैइ हूं हूं हूं कभी कभी खेलइ छी हमनी के कभी कभी घुमई उमई छी एहे स करई छी
अच्छा तऽ ऐ बेेर हमरो ले चलैइ छी
जी सन्डे के जाई छी
हां हां ओहे संडेही के बेड़ा हमरो ले चलइछी हां
ले के चलम छी ह आओर बताय छी क हाल खेती क हाल चाल छी
हां खेती तऽ हमर बहुत बन्हिआ चलैइ छी पूरा धान ऊन बढ़िया हो गेल पचास लाख के धान कट दायल छैइ
पचास हजार के धान कटाएल छी
पचास लाख के धान कटाई छी आ बह बहुत बड़का खेत है त पचास लाख के फिर ओ खूह कटएले छी तऽ ओ खूह कटाएल छी तऽ ओ क बेचे जाय मार्केट में तऽ बजार में जाय त रेट सही मिलैइ छी ओकरा तऽ अपनो बतायल जाय अपन खेती बाड़ी कैसे
हमरा खेती बाड़ी तऽ बढ़िआँ चलैइ हइ सबसे पहिले तऽ हम कभी कभी ऊख करै छी कभी कभी धान उन करै छी हमर खेती तऽ बढ़िया चलैइ छैइ सब सब से पहिले तऽ हम बीआ उआ छिटैइछी ओकरा बाद बीआ छिटै के बाद पानी उनी जेई में पटाबे के बा ओइ में पटाबैइ छी धूप जे हिसाब से चढ़ै छी ओहि हिसाबसे ओहिमे देबैइ छी फेर ओकर बाद करैइ छी इहे सब करै के त खेती से घर बार चलैछी आरो का करैइ छी का खाना का खा सक बनैइ छैइ घर में
हमरा घरमे तऽ चावल दाल कढ़ी के सब्जी चटनी आलू के जे चोखा दही टमाटर के चटनी अचार आ ठंडा ठंडा पानी हूं एहि सब पिहसब चलैइ छी सब
अच्छा ईस हूं हम बताइन कथी खेलइ छी हम तऽ सबसे पहिले उठल उठैइ छी नहाइ छी फेर नहा धोआ के कपड़ा उपड़ा पहनक के कोचिंग जाई कोचिंग से अइला के बाद खुद से खाना बनाबै छी खाना भी बनाबैइ छी पहिले सबसे पहिले तऽ खाना में प्याज मलब तेल रखैइ छी तेल तनका प्याज कटैइ छी फेर मसाला उसाला ई सब पीस पास के डालैइ छी मान ल पनीर बनाबे हमरा पनीर खाय के मन करैइ छी तँ पनीर कटनी छी ओकरा के पहिले भुजनी छी भुजला के बाद फेर मसाला के ऊपर जब पनीर डालै छी फेर ओकरा बाद चलैइ छी फेन ओकर बाद अगरम बगरम जतना सामान जाइछी ओहिमे नमक उमक जेतना सब डाल के ऊपर से ढक क देबैइ छी ओकरा बाद ढके के बाद तनका देर छोड़ देबे छी ना तब बन जाइ छी पूरा खानमा ओकरा बाद हम खाइ छी फेन खाना खयलाके बाद बरतन धोइ छी बर्तन जितना जूठबेलवा सब धोवैइ छी बड़ा काम करैइ छी फेन जाय के टाइम मिले मोबाइल चलाबै छियै फेन मोबाइल चलेला के बाद दोकान में जाइछी दोकान में जाके दोकान से के चलबैइ छी दोकान चला के बाद फेन हूं हूं की हूं हमर भैंसी रहलकनू हूं
हां
का बोलैइ छी
हँ दूध देबै छी
भैंसिया हमर एगो रहै छी न तऽ ओकरा दूध दहै छी फेर एगो भैंस न ने रहै छी हम बीस तीस गो भैंसी रखे छी तऽ ओ सब भैस य तऽ देख देखभाल करे रहै छी ओकरा बाद देखभाल करै छी ओकरा बाद ओकरा दूध उध निकलाै छी केन क अथी करै छी न ओकरा लेल
हँ हँ
पानि उनी मिलाबै छियै ओहिमे
उ जब ओकर खाना पीना ओकर नहाना धोना सब करे छी आ बड़ा बड़ा मेहनत के काम छै ईसभ हू
कह छी
हू हू
त ग मार्केट
हू हू
हेलो मारकेट मे बेचाब छै दूधूआ
हू हू
केते बेचेे गै पैसा कमा के फेर गाय मे लगै छी मार्केट मे साठ रुपआ
आच
मे लागल दोग सब मिल इलाज उल के बढ़िया मतलब हो जाइ छै हमर कमाई हो जाइ छी अब इे एगो दगो दू उपाय बी कमाएके बाकी का कमायल जा अभी हमी के उमर मे ह घरर चलाबै छी जदाा जरियो तऽ नहि छी घर चलाबै छी के ह ह का करै छी ह ह आओरो बताय छी सब तबियत उबियत ठीक
हँ सब ठीक छी हमरो तबियत ठीक छी घरवाल लोको के सबके तबियत ठीक छी
अच्छा अच्छा से तऽ बढ़िआँ छी हमरो तऽ सब ठीक छी हमरो हमर दादी छै न हँ दादी छै दादी के तबियत क कति खराब रहे छै कभी घुटना में दर्द रहै छी देह मे दर्द रहै छी ह तऽ हॉस्पिटल मे निकल गेलै हॉस्पिटल न है अब ओकरा दवा दवाइ उवाइ चलै छी सब सेवा पानी सब करै छै का करै छै बुढ़ लोग होवै छै तऽ तऽ करै छी आब तऽ क्य करै छी ह सब तऽ बने जाइ छी ह ह आ कहि ह अब सोचै छै कि कह चलल जाय घूमे साथ मे चलै छी
हँ हँ हमहु
केदारनाथ सोचै छी केदारनाथ ना मने पोखरा ओखरा साइड
हँ हँ नेपाल साइड हँ हँ
चलै छी न ओत दोस हमर रहै छी घुम
ओ तऽ चलै छी तऽ हमरो बता छी हमहूँ चलै छी समय ने न मिल छै त सही बात छी हमरो
सब काम धाम सब खाना उना खा के हम बैठ नि फिर एने उने ने करैत करैत पढ़ाई उढ़ाई विज्ञान पढ़ैत इतना पढ़ाई के प्रेशर से हालत खराब भेल छै फेर काम करै छी फेर दवाइ उवाइ दुकान मे बेचै छी एन्ने ओने करै छी फेर इतना दवाइ के काम छै तऽ ओ सबके काम मैनेज करै छी ये सभ करै छी आ ओर क्या करै छी का बताइ इहसभ तऽ करैत छी काम कोन ची रहल छी का बतायल जाइ छै इतना ने अब गर्मियो तऽ इतना पढ़ि गेले छी कि ई सब ठीके न लगै छै काम कोनो कामे करे के मन नहि करै छी ईसभ बड़ा गर्मी अब स्कूल इसकुल सभ बन्द उन्द करयके चाही तब ओसभ स्कूल अभ बन्द नहि भै जाइ छै तब उस स्कुल उस्कुल बंन्द होइ तब ने आगेके कोनो ईसभ ल त सब हो